गाधी जी
राधे राधे की हाल चाल ठीक यै ठीक यै अहाँके
हमरो बढ़िआँ यए
आओर की सब भ रहल छै हँ किछु नै बस ओनाहिते एकटा बच्चा के इस्कूल भेजलियैया एकटा बच्चा घर मे यै
अच्छा नैय हमहुँ बैसले छी मम्मी खाना बना रहल यऽ
हँ हँ
आ देखब आब आगू की हमर काज हय तो
अच्छा अच्छा अच्छा आओर अहाँ की पढ़ाइ करै छियाय
हँ जी
अच्छा अच्छा
अभी एमे के हम एग्जाम दए कऽ अथी तऽ बैठल छी देखै छियै आगू आब की आर होइ छैय हमरा सऽ
हँ हँ
ओसब करब हम कियाकि गाँव देहातमे ओते हँ गाँव देहातमे ओते अथी नै ने छैय सुविधा जे अहाँ हँ जे अहाँके एतयसँ किछोके तैयारी भए सकत
हँ नै तैयारी अहाँ कऽ सकै छी तैया देखीयौ एहन कोनो बात नै छै देखियौ तैयारी तऽ लोक अहाँ कऽ सकै छी लेकिन बाद बाकी हमहु मधबनी के प्रॉपरली छी लेकिन दरभंगा मे हमर सबके मायका यै तऽ हमहु सब ओतईसँ पढ़ने छी
हँ नै उम्हर तऽ यूनिवर्सिटीए छैय एतऽ दरभंगामे हमरा सबके तऽ यूनिवर्सिटी भी मधे पूरा मे छैय ना तऽ ओय लाक दिक्कत छैय। आ गांव देहात में नेटवर्क के भी प्रॉब्लम समस्या तते रहे छैय जे जकर चर्चे ने नैय
हा से बात तऽ छैय से बात तऽ छैय।
लाइन रहतो ला नेटवर्क गायब भै जाइयै आ लाइ लाइट नैय मेंरहैय तैयो।
हँ हँ से तऽ छैय। छहिए ई सब सुविधा कनि कम छै अखनो ओते डेवलपमेंट नहि भेलै यै कतबो किछ भऽ गेलैय ने। नैय भेलैय आओर नास्ता पानी कैलोउ
नै अभी तक तऽ नहि भेल यै आइ लेटसँ उठबे करलहुँ यऽ तऽ सोचलियै कनिटा फोन चलै लै छी तकर बाद-
सही बात छैय पहिल काज पहिल काज फोने चलेनाइ आइ काल्हि भऽ रहल छैय नै? भोरे उठि क
हँ ओहिसँ मोन भरि गेल तऽ आ मम्मी बना रहल यऽ आ पता नैय की बनत। अहाँके बनल भोजन भात नैय आबै यै लेकि लेकिन मम्मी अखन करे लय नैय दय यै ओते खा
हँ नैय नैयठीक छैय अखन पढ़ाई पर फोकस य तऽ पढ़ाइए पर फोकस करू बादमे करब बादमे तऽ करहे पड़त।
तैयसबके तऽ वही वला हाल हेतै नैय
हँ सबके कि कतबो अहाँ पढ़ लिख लेबै। करय के तऽ अहिके अय न घर सम्हारबै अहाँके सबटा काज करऽ पड़त। सेहा बात छैय।
ओर
हँ हमरो किछु नहि भऽ गेल अहाँके भोजन पानी बनि गेल हमसभ कनि इम्हर रहय छी बैंगलोर दिस रहै छी तऽ इम्हर अहाँके इडली साम्भर और आइ चटनी बनले या हा हा एतऽ रहैत -रहैत सीख गोलोउहें बनेनाइ ई सब हाँ। हँ हँ बहुत लोक के आबे छैय नै बनब तऽ हुनका सबसँ पूछलियनि केना केना बाकी त अहाँके यू ट्यूब से सब पर रहिते ऐना
हँ से तऽ नैय हमरा भेल जे अपना जानै हेबै तऽ
हँ हँ हँ हँ ह तऽ बनेलो ओ सब तऽ नॉर्मल भ गेल अपनो सब एमहर के लोग त बनबै यै इडली स्टैंड कीन लेयै
हऽ तऽ आब तऽ सही मे भैय गेले यै बस इधर जे छैय ने गांव देहात मे हमरा सब तरबजल्दी ई सब चीज के ओते अथी नैय रहे छैय।
अपना सभ ओतऽ रोटी तरकारी बुझै छथिन सभ सएह बात छैय हे हे हे। ह हँ हँ अपना सब तऽ रोटी तरकारी भात, दाइल, चोखा चाही दिनमे या फेर भुजिया या तऽ कोनो कोनो अ अलग तरकारी विशेष वला अपना सब उम्हर त खाये पीये में डूबल छियई ने सब खाय पिनाय हेबाक चाही बढ़िआं से हेबाक चाही
आर किछु हुए कि नैय हुए।
आओर किछु हुए कि नैय हुए आओर कुछ तरक्की भऽ रहल अय लेकिन खेनाइमे अपना सबके सब किछु छप्पय न प्रकार के भोजन हेबाक चाही भोर का अलग नाश्ता दिन के अलग खाना साँझ के अलग चाय नाश
हँ साँझ मे तऽ उएह ने चूरा मुुरी सब जे होइ छै अपना सबके हँ----हँ ओहि तऽ आई बेंगलौरमे अहाँ की करै छियै?
किछ नै पहिले नौकरी करै छलियैया अखन नौकरी छोड़ि दिलियैया दोस दोसर बच्चा भेला अखन हाँ किछ नै करै छी अखन फिलहाल पूरा घर के रेस्ट परची
हँ नै आ बच्चा पर बेसी ध्यान दिअ पड़त न
नै नै बिल्कुल बिल्कुल आ माहौल नै देखै छियै अ की कहै छै कतबो नौकरी कऽ लेलियै बच्चा केकरो भरोसो नै न छो
ना ना ना हँ आ जब तक बच्च अहाँके अपन प्रेम नै भेटत ता तक बच्चा अहाँके अथी नै ने हयत
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हाआ आइ काल्हि देखै छियै न वर्क फ्रॉम होमो जॉब छै घरो स अहाँ काज कऽ सकै छी आरामसँ तऽ करै छलियै लेकिन एखन मुदा छोड़ि देलौहें पहिले एकरा पर ध्यान देबै छोटकी पर की गेलए इसकूल पाँच साल के यै
अत
तऽ ओ इस्कुल गेलए हँ
तब तऽ बहुत जल्दी अहाँ अही बच्चा सबके इसकुल भेज लागलियै
अरे तीन सालमे आइ काल्हि लागू कऽ देलकै य न सरकार कि तीन साल मे बच्चा के अहाँके रहबाक चाही नर्सरी मे मतलब सीख छ साल मे बच्चा के वन मे रहबाक चाही तऽ तैई हिसाब स अहाँके बच्चा के देबऽ पड़त बुझलियै ओई हिसाब स ई ठीक छै तीन साल मे नर्सरी मे छै छलए आ चारि साल मे अहाँके एल के जी पाँचवा मे एखन अई यू के जी मे आ छठ्ठा मे चलि जायत अहाँके वनमे अगला साल
आ अपने सब के बढ़िया रहै जे सीधे एक क्लास मे चलि जाय
हँ तऽ अपनासब तऽ पाँच सालमे पढ़नाइए शुरू करै छलियै अपनासबके तऽ बाते अलग छलै
वई आइ काल्हिके बच्चा सबके तऽ दू साल या तीन सालमे प्ले एंड लर्निंग इस्कूल मे देव शुरू भय जाय छै
हम खुद हम अपना बारे मे बतबै छी हम अपना बेटी के दूए साल मे देने छलियै प्ले ग्रुप मे हँ लेकिन बाजहो लागल छलै बाज लागल छलै लेकिन आइ काल्हि के बच्चा एक्टिव छै हमरा सब जेकां थोड़ी गोंग छै अपना सब त अपना सब तऽ बहुत अथी छलियै लेकिन अपना सबके वक्तमे इहो छलए किछु नै छलए उपलब्ध नै छलए सुविधा
से त छ
हँ आओर कहियौ अहाँके परिवारमे आओर के सब अई
मम्मी यै पप्पा यै दूटा भाय यै एकटा हमरा से पैघ यै एकटा हमरा स
हँ अच्छा अहाँ एकलौती बहिन छी अच्छा अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़ियाँ तऽ सब पढ़ै छथि कि सबके भऽ गेल छै विवाह दान
नै नै अभी ककरो बिआह दाम नै भेलैया सब अभी पढ़ाइए लिखाइ कए रहल यए
हँ हँ हँ
आ आगू आब जे करै अइ लोग
त अहाँके की इच्छा अई नौकरी करयके
हँ अगर जॉब मिल जाय तऽ बहुत बढ़िऑं
हँ बढ़िया बात ओनाहितो अपना सब मे तऽ बी एड के बहुत टीचर वाला बहुत निक लल तऽ ओ सब किया नै केलहुँ
अरे बी एड मे सुनलैम एलैए कि जे बी एड अहाँ करियौ तब सी टेट करियौ से अस्टेट करिऔ ओकर बाद बी पी एस सी एग्जाम दियो आ तकर बाद भ केंसिल आयत तब अहा के इंतजार करू ते तब अहा
से तऽ आहाँ सही बात कहलियै ओना हम- हमहुँ देलौहं हम ओना कम्प्यूटर साइंस सब हम वी- केने छलहु अथि की कहे छै दुर्गापुर से तऽ हम अथ की कहे छै देने छलं छलों एग्जाम एस्टेट के बहुत दुबे ने छै इ सब त एस्टेट त पास क गेलों लेकिन बी बी एस ई वाला कहाँ निकाल रहल है सोचलियै एक बेर दौ के देखिये
ह नैय आब समय आ तऽ किए नै देबै
आ नै मेन छै कि अहाके कम्प्यूटर टीचर के बढ़ियां पोस्ट देखलियै त सोचलिय एक बेर अप्लाई कऽ देखै छियै बाकी आब देखियौ कहाँ निकाल कै या भरती
वही तऽ तऽ इ इंतजार मे तऽ अभी रुकल छियै एैह से बढ़िया साइड से किछो एहन जॉब- तॉब के तैयारी करियौ या कम्प्यूटर हेबे केएल यऽ तऽ ओय लए फॉर्म
ह कम्प्यूटर कोर्स सब कऽ लिय एक्सल सब सिखलिय ओसब सिखनाई बहुत जरूरीया आय कैल अगर ओ सब नै न आइल तऽ आय यहाँ के मतलब बहुत जरुरी अैय ओ सब
हं ह ओहि कोशिश करैय छियै जे ऐयबेेर पीजी के इग्जाम भइए गेलैए आब सास सर्षा मे रहब तब हम कम्प्यूटर के तैयारी कए लेब
शायद कोनो एग्जाम दै लऽ हमरा ध्यान नैह यै लेकिन
अच्छा कै -कैहिया कोन ईसवी मे
हमरा लागैया कि हम आहाँ के अथी की कहेै छै बारहवीं केने छलौ हं तैह के बाद बारहवीं केने छलौं हं फेर दू हजार एग्यारह मे तऽ हमरा लागैया कि क ओहे बी टेक के बादे शायद गेल हमर जहन बीटेक कम्पलीट भेल न पंन्द्रह य सोलह मे कखनो गेल है अब कोनो सरकारी एग्जाम दै लए
ह तब भए सकैय ह तऽ इ सरकारी नौकरी सब मे तऽ आहाँ के यही ने हऽत एतबा दूर -दूर सेंटर फेेकत जे जाएबो आहाँ के कठिन लागत
आ नैय आहाँ के बतबै छी स्टेट के हमर कतऽ देने छल बुझल ऐ जमालपुर जमालपुर एग्जाम दै लए गेल ल हम सीधा फ्लाइट पकैड़ क एलियै ओतऽ पटना फेर हमर प्पपा एलखिन फेर ओ हमरा ल के गेलखिन ओतऽ तहन परीक्षा दियेलखिन बहुत टफ छै इ सब एग्जामो देना बहुत टफ छ
तऽ एकटा एते घूमा- फिरी ओहो में एकटा ने एकटा परिवार के केओ साथ मे रहत तखने ने आहाँ जेबै दूर- दूर एग्जाम दैय लए
एते आहाँ के भीड़ रहै या एग्जाम के समय देखे छियै हालत गाड़ी सब के आ अगर औरत -औरत रहेऽ चाहे लड़की आय -कैल जमाना सेफ नै छै ओय हिसाब से आहाक के बहुत अथी से रहैय के सतर्क रहेैय के तऽ तैय दुआरे भले हम फ्लाइट स चैल गेलै ओतऽ देखियौ ओतऽ आहाँके कियो किछ नैय कऽ सकैया बुझलियै लेकिन अहाँ ट्रेन मे जइयौ ट्रेन मे ट्रेवल करियौ या बस मे करियौ आइ कैल्ह देखै छियै न काण्ड के केहन -केहन कांण्ड सब भऽ रहल छै तैय दुआरे
प्लेन वला सुविध थोड़े ऐत ओहिमे तऽ बस सीट के बुक मुताबिक बैठाबे छै ट्रेन मे तऽ बिना सीटो के
देखैनय छियै ह ह कतौ कियो बैस कऽ चैल जाय पहुँच जाहिये जकरा टिकट नै रहैय छै उ पहुँच जेत कतौ
उएह तऽ ओय खातिर ट्रेन बस इ सब अभी नीक से सुविधा नै बढ़िया स देल गेले या तऽ जाइयो मे कठिन लागै छै
सही कहै परिवारो के एकटा आदमी चाही कोनो परीक्षो दै लए अहाँके चाही आ बेटी के हम छोइरेक ऐल छलौ कि बच्चा के छोड़ के असगर आ फ्लाइटो के अहा तुरंत तुंरत टिकट न नय ल सके छै एते महग रहे छै ओहिके हिसाबे से लऽ सकैत छी अहाँ किछो चीज
ओहोमे बहुत जरूरिये पढ़ही
ह जरूरिये पर आ मैन लिय आहाँ चैर आदमी पाँच आदमी अैब गेल तऽ बहुत लाइग जेऽत अगर एहन कोनो अचानक कतौ जाय पड़ल तऽ की कहेै छै अहाँ के सीधा एक लाख लैग जाय छै
ह प्लेन के तऽ ओना सुनलियै या लेकिन कहियो बैठलो या नै हे हे हे
तब भगवान अहूँके इच्छा पूरा करताै सबके इच्छा पूरा करै छथिन
तऽ लेकिन भाड़ा ओकर सुनि कऽ बहुत अथी लगै हँ नय बेंगलोर भी दूर अछि ने तऽ ओहि खातिर तऽ अहाँक प्लेन से ही आबय
हँ नय तऽ तीन दिन लागैया ट्रेन से अहाँके बुझलया तीन दिन लागया कि ऐतै ट्रेनसँ मर जेतै आदमी बुझलियै
तऽ नय हमर ई ममेरी बहिन भी ओत रहै रहथिन कुछ दिन रहलखिन यऽ ओतऽ तऽ ओ सब आबे रहथिन ने तऽ पता चललै जे तीन दिन लागे छै
हँ ठीके तीन दिन लागे छै दिमाग खराब भऽ जायत अहाँके एते ट्रेवल के करते ये तीन दिन ने कऽ सकै छै हँ
ओय खातिर अभी ई सब के एग्जाम के बारे मे न सोच रहलो ये आ इधर का अपन कम्प्यूटर कोर्स सब कए कऽ
हँ हँ एकदम कऽ लिअ एकदम कऽ लिअ हँ बहुत सारा भेट जायत अपन सबके बिहार मे त कम जाॅब ऐ नौकरी बहुत छै आ आदमी के ताकऽ पड़तै बिझलियए
हँ बस ओहि हिसाब से तैयारी करय के छै तऽ तैयारी भए जायत तऽ तकर बाद तकर बाद गे भेटिए जेतै काज कोनो ने कोनो
हँ आ मेन बात छै कि अगर एखन तऽ अथि की कहे छै सावन आबे वालाया ने
हँ सावन तीस जुलाई के सुनलामे एलो आयल यए जे हत
तीसे जुलाइ ने हँ ह हमहुँ देखने छलहुँ देखने छलहुँ तीस जुलाई
चारि टा सोमवारी लागल य उपास सभ करै छियै की
उपास सभ करैत छलियै लेकिन एखन तऽ बच्चा लायकऽ आब नय करब नय तऽ करै छलियै सभ हँ एखन छोटे छै दूए महीना के छै
हमरो एते उपास तिहारमे तय भरोसा नहि अथि नहि य रुचि नहि य लेकिन लेकिन ई वाला सोमवारी मम्मी कहलक करे ले
नहि हँ बस हमहूँसभ एनाहिते करै छलियै जन कुमारि छलियै तऽ एकटा शुरूके करिये एकाअंत य लेकिन ताहि के बाद करऽ लगल ये चारिटा पांचोटा जते पड़ल लेकिन आब अहाँके एखन एखन एहि बार एहि साल नहि करबै अगला सालसँ
हँ शरीर भी साथ देत तब ने ओनो भी भगवान कहे छथिन जे एते मेर हमर उपास तिहार नहि करल करी हँ ताँय खातिर हम जल्दी कोनो उपास करे के ई नवरात्रि सब देखलो हँ नवरात्रि रात्रि सभ देखलहुँ सभ चैतियो नवरात्रिके